आं
कहियो की समाचार छइ
ठीक छै अहाँके तुरन्ते तुरन्ते केना भऽ जाइए फोन यै
पता नै भऽ जाइ छै
हैं बीस मिनट के बाद रहै छै बीस बीस बीस मिनट के बाद होइ छै तऽ फेर अहाँके केना लाइग जायतुरते तुरन्ते फोन
लागि जाइ छै तऽ कहलकै जे लागि जेतौ त भऽ जेतौ
हँ हँ तऽ लागि जाइया त तऽ भऽ जाइया हमरा तऽ नहि लगै छै हमरा सबके ह आजके देखै छिये अ जेकि कते बीस बीस मिनट के बाद करै छै तखन लगैत छै कै टा कॉल खरापे भऽ गेले कियाकि ए मे ने बहुत नेट लगे छै छैना नेट खर्चा होय छै त जे एकटा दूटा के नंबर देलखिन तकरा सब के त आवाजे ने जाय छै अबाज नै जाइ छै तऽ फोने कइटगेल
देखिय
आ फोन कैट गेलै त अभे भ नहि केलै फेरो
ऊं आ जेनाकि तहन आधा अहाँसँ बात भेल छलै आधामे कटि गेलै तऽ ओहिके फेर दोसर कर पड़तै की
नै तऽ ओ अहाँके फेर ओतेक कॉल कटि गेल ने एकटा कॉल कम भऽ गेल आ एगो कॉल कम भऽ गेलै तऽ आब ओहिमे जे छै से आ आहाँ जे एकटा फोन केलियै तऽ अहाँ ककरो फोन करबै ने तऽ फोन करै स पीले बता देल करियौ देखि हम आहा के काल करै तौ ओइ ऐप पर नै तऽ अहाँ एकबार हम अपन आओर केयने रहियै ने आ हम नहि उठा पेलियै हम नहि बुझलियै बात में बुझलियै तऽ ओ अहाँके फोन बेकार भऽ गेल फेरो हमरा ए एनाहिए कऽ क हमर चा हइले न तीनटा हुनक तीनो फोन केलिय फोन नहि उठेलखिन तऽ हमरा फोन बेकार भऽ गेलै
तेय फोन करयसँ पहिने बतबय पड़ैत छै हमर एके टा फोन बेकार हेतै कोनो मे आवाज नै जाय छै कोनो मे किछ जाइ छै कोनो मे किछ जाइ छै पूरा कॉर्डिंग जाइ छै अपना सब जे बात एखन करै छियै से रिकॉर्ड होइ छै ने
अच्छा
आ रेकॉर्ड होइत छै ओ रिकार्ड होके ओतय जे सुनैत लेलए बैसल हेतय ओ सुनैत हेतै
आर कह कहै छै की जे मैथि मैथिली में बात करऽ पड़ैत छै
हँ मैथिलीएमे बात कऽ सकैत छी
ओहिमे तऽ मैथिलीमे बात कऽ सकैत छी ओहोमे अगल बगलमे मतलब किछो अवाज नहि हेबाक चाही
हँ
मैथिली में बात करू ओर तकर बादसँ हिन्दीमे नहि बात कऽ सकै छी नय आ गौ अथि कोनो इमहर का उमहर त किछ नहि बात कऽ सकै छी बस घर परिवार इमहर उमहर वला गप से सब करू सेसब छनि तऽ हमरो कए टा ओहिमे खरापे भऽ गेलै तऽ थोड़बी कतै क्य एकटा में त‌ बौआ एते कानह लगलै तीनटा तऽ कहले कहबे केलहुँ तीनटा फोन केललै तऽ तीन बेर उठबे नहि केलखिन तै ओ तीनू बेकार भऽ गेलै हमर
कटि गेलै पता ने की हेतै अहाँके कैटा फोन भेलै एखन तक
इ चारीम आ
चार टा भेलै
हँ
कलेलियै ऐते जल्दी जल्दी
त इ तेसर त अही के अछी
अच्छा एक टा क भऽ गेलै तऽ आहा मे तऽ एकटा अहाँके तऽ कटिए गेल ने कियाकि एकटा हम जे नहि उठा पेलहुँ
हँ
ओ तऽ नहि भेला एकटा में हम उठेलहुँ तऽ ओहोमे नहि नहिए बात भेल तऽ जाहिमे नहि बात हेतै ताहिमे कटि जाइ छै
अच्छा
एकटा अहाँ आरके किनका से बात केलियै
एकटा बहिनसँ बात केलिए
अच्छा हुनको नहि भेल छनि एखन
नहि नहि एकरास से नहि बड़की जकरा बौआ के उपनयन भेलैए
अच्छा हुनको नहि पुरलनि हँ एखन
नहि
कहिया एयलनि हुनका काज से
हुनकर तऽ अथिए मे छलैन है जूने मे छलैन है उपनयन
हँ ओथी जे पाँचटा जे आय एलै हँ काज अथी पर मोबाइल पर से कहिआ तक एलनि हँ हुनकर
से नहि पुछलियै आहा
ह
आब देखियौ कहिया तक खतम आबै छै होइ छै कि नहि स्वेता दीदी तऽ अपन आगा भेला
हँ ह
पहिने कऽ कऽ आब हुनकर दोसर काज आयल छनि
अच्छा
आब ओहो भऽ जेतइ बुझाइया तऽ फेरो आब दोसर दे बकाद आब पैत छै एकटामे आबैत छै मैथिलीमे पढ़य हिनका बुझाइत छलनिँ एखन मैथिलीमे आयल छलनि हँ जे ऑडियोवला मोबइल पढि क रेेकॉर्ड करू
अच्छा
से वला मतलब ओ मैथिली में किछु देने छलनि है पढ़यके लेल
तहन तऽ ऐस नीक उएह भेलै
हँ ओ तऽ ठीक छै अपन पढ़ि के अपन घर में काज करू ई तऽ ने दोसर दोसरके नम्बर ढूढू ओ तऽ इएह छै अपन मोबाइलमे पढ़िकऽ अपन मोबाइलसँ अपन काज करू
हँ पढ़ि लियअ ओकरा अथी कऽ दियौ तऽ ओहिसँ नीक भेलै
हँ किछो भेजने रहे ओकरा मैथिली मे बूझाइयै पढ़य के छलैएा
त हम कहलहुए ई त बहुत बारह बारह बारह मिनट पर करू
आदमी सबके जमा करू हँ तैयो देखियौ ठीके छै हमरा तखन त सब केबे केलकै हमहीँ नहि ककरो केलियै य हँ हम जहाँके सोचै छीयै आब करबै कि हम आगा सेकैे दै छी
हूं ह हूं
की करिय हम दू चारिटा के नम्बर देलथ हमरा ओ सब कैेये रहल अछि हमरा तखनसँ आ नेट बड़ खर्चा होइ छै ने एहिमे बिना नेट
हँ नेटे नै चलै छै रिफ्रेश कर लगै छिय त तहन नै होइत रहै छै ने नेट अथी भऽ जाइ छै तऽ
हँ आ नेटे खर्चा बड होइ छै आ नेट खर्चा खतम भ जेतै फोनो नहि लगते ओर
बत
अतऽ तऽ हमरा सबके एते हमरा सबके बारिश भऽ रहल अइ जे की कहु बारिश त छुटि नै रहलै
उम्हर के एखन देखा रहल छय न्यूजो पर में बहुत बारिश होइ छै
हं नागपुर इमहर एते हमरा सभ ज दिस बारिश होइ छै जे बहुत परेसा आहाँ सबके त खेनाइ पिनाइ भऽ गेल हेतै
हँ खेनाइ पिनाइ तऽ भऽ गेल
हं
आहाँ सबके नै भेलैया
नै हमर सबके कहाँ भेलै एखन हमरा सबके लेटसँ होइ छै ओ लेटसँ आबै छथिन न दुकानसँ हमर अपन दुकान छै ने
हँ हँ
त लेटसँ होइ छै खाना पीना आ बौआ छोट छै से ओ परेशान करै छै एखन छोट छै न तऽ बड़ परेशान कर छै
छोट में करिते छै कनि
हँ आब तऽ छियै दूए तीने आदमी हमही तीनू आदमी हम बौआ
अच्छा त सबटा अपने करय पड़ैत ह त ताहिसँ कनि आओर लेट भऽ जाइत छै
हँ उहे छै ने अकेले छियै आ डेढ़ साल के बच्चा छै तऽ बुझते छियो ओ कते परेशान करैत हेतै डेढ़ सालके बच्चा बड परेशान करै छै एहि महिनामे डेढ़ साल पूरबे करतै
कनि दिन ओर यै तकर बाद नहि रहत
हँ कनि आओर दिन जतेक दिन आब डेढ़ साल दू साल एखन आओर तैयो छै
हँ डेढ़ साल के भेलैया एक डेढ़ साल के बाद बूझ लगतेै बात जहन तहन नहि होते है
हँ जा तक सब बुझै नहि छै ने तात तक दिक्कत छै अहाँके बौआ सब तऽ इसकुल जाइत छले ने सभ
हँ सब इसकुल जाइये
कते बजे तक आबि जाइ छथिन स्कूलसँ
ओतऽ सअबैया से अहाँके साढ़े छओ बजेमे
हं साझ मे आबैय
हँ एक साढ़े बारह बजे जाइय तऽ साढ़े छ बजे
अच्छा लेटस हँ लेटसँ जाइते हेथिन
लड़की सबके सुबह छै साढ़े छओ बजे से साढ़े बारह बजे तक
हं आ अपने कखन आबै छथ झा जी छथि कि मिसरजी
झाजी छै
अय
हुनको भ जाइ छनि छओ सात बजे छुट्टी
अच्छा ओ सबेरे आबै छैथ छ सात बजे तक आबि जाइ छथि तहन तऽ बढ़िया अय सबेरे सकाल आइब जाइ छैथ त
हँ
हमरा सबके तऽ रातिमे तऽ बारह बजे बुझियौ बारह बजे हमरा सभके रातिमे खेनाइ होइ छै बारह बाजि जाइ छै
तऽ एलास से नहि मतलब छै आबि तऽ जाइ छथिन सकाले लेकिन खेनाइ उएह होइ छै साढ़े एगार बारह साढ़े बारह
हँ ओनाहि हमरो सब के सुतैत सुतैत त एको बाइज जाइ छै
सब टीबी में ला गल रदल सुतल रहल बैसल यै ह ह ह ह होइत होइत मे लास्ट मे ज पकड़ि लै छय तहन सब खाय ल बैसै छै
हँ हमरो सबके बाह बाहरमे तऽ लेट भइए जाइ छै न
हँ
बाहरमे त लेट होइ जाइ छै
गामो पर एनाही करै छै त हमर माँ जहन बाजऽ लगै छै तहन ईसभ बैस जाइ छै खाय लए तइयो नओ नओ बजा देबे करै छै ओतौ
अच्छा अहाँके माँ अही लगमे रहै छथि
नय गाँवमे रहै छै ने म
म रहै छथिन
त गाँंव जे जाइ छियै तऽ दू चारि दिन ल जे गेलहुँ तऽ म बजऽ लगै छथिन जे एते राति भऽ गेलै कतहु केओ नै छै जागल
हँ तऽ गाँवमे तऽ अकेले रहैत हेथिन न
हँ एखन त अकेले अइ
हं
जहन ओ बड बाज लगबै तहन बैसतै
ऐं
जहन माँ हमर बड्ड बाजऽ लागत तहन बैसब सब खाय ल
हँ भैयए जाइ छै बड लेट कि बाहरके अपना सबके तऽ आदत रहै छै एतुका गाँव कियौ राखत त ओते लेट तक थोरबी के जागल रहै छै बारह बजे आंहा राति में फोन करियौ तऽ गाँवं तऽ सबके डोरे भजेतै किया फोन करै या एते राति क आ अपना सब खेनाइए खाइत रहै छी
केेनाइए खाइत रहै छै
कते दिन एहन होइ छै ने हम कहै छियै अखन हम अपन गाँव फोन करबै तऽ सभ कहतै जे अखन क किया फोन केलक की भऽ गेलै हँ तऽ हमसब खेनाइए खाइ छी
हं एते रातिमे किया केलक आ एत लोक खाने खाइत रहै छै
ओतऽ हो जाइ छै ने एतऽ खेनाइए खाइत रहलौ ओतऽ फोन करब तऽ बाप रे सब कहत कि जे एखन किया फोन केलेँ है हम कहलियै एखन किया ह गे एखन खेनाइयए खाइ छी
हं
एते लेट स सब खाय जाइ छी गय त बर्त कर तुम सब ओठगन करै जाइत छी कते म हमर तू सब ओठगन करै छी
हं
हम कहलियै हँ हमसब उठगने करिते छियै
हँ डेली के उंगठन छै कियो साल भरि में साल भरि मे एक दिन लोग करे हमर सबके डेली के छै
हं कहलिय हम सब साले साले नहि करै छी हमस कहलियै सब दिने हम सब करै छियै आ जहिया रहै छै तहिय हम सबक सब दिन रंग बिरङगा चीज सब तोड़े छी चूड़ा दही सब नै खाइ छी की करबै लेट भए जाइ छै तैयो हमरा गाँवो मे हमर माँओ सबके लेट भऽ जाइ छै तऽ लेट होइ छै तऽ कतबो लेट होइ छै तऽ ओसब एगारह बजे तक लास्ट लास्ट ओकरा सबके एगारह बजे
हमरा सब के गांवमे लास्ट दस बजे
हं माँ हमर सब एगारह बज जा छै हमर माँ सभके
मेन गप छै किओ रहै नहि ने छै तऽ डर भ जाइत रहैत छै
हँ अकेल ओनाहूं अकेले जगथिन कते देर रहल दू चारि आदमी तखन ने लोक जगबो करै छै
तऽ कहलहु गे एखन लोक छौ ने अँंगना मे कथी लए चिन्ता लै छ तू
हँ अकेले रहै छै तऽ लोको अकेले कते दिन रहतै आ तीन बहिन छियै कि चारि बहन छियै
पाँच
पाँच बहिन छियै पाँचो आयल रहि ने
हँ पाँचो आयल रहीयै
सबस बड़की के बौआके उपनैन रहैन
हँ
त आहा के कायम नम्बर
हम तेसर छीय
आहाँ तेसर छियै
हँ
आंहा स दूदू का छोट छथिन सैह ने बीच मे जेना हमर बहिन चपाही में छै बीचमे
हँ
हमर बहिन तेसर नम्बर पर छै ने बीचमे
अच्छा
हँ ओकरोसँ दूटा छोट दूटा पैघ
हँ
के बहिन छथिन हं बहिन के बाद ने
हँ हँ
आ ओहिके बाद विकासके छथिन
हँ
आ लाल भाईजी के बड़का भाईजी ओ हँ दीदी स पैघ
हँ
पाँचटा पैघ पाँचटा ओहो सब छथिन तेसर नमर पर
एतऽ अहीं के दीदी रहै छै दिल्ली में न
हँ ओ तऽ हरियाणा में रहैत छै ओहोना
अच्छा
हरियाणा बॉर्डर पर रहै छै
कहने रहै हमर बहिन जे हमरो